हेलो
हेलो हँ की हाल चाल?
हँ ठीक छै।
और
अपन कहियौ हँ भऽ गेल हँ ठीक। ठीक छी अहाँके भऽ गेलै खाना पीना? और सब बढ़िआँ अपन कहियौ।
ठीक अइ हमरो ठीक अइ।
ठीक कि अहाँके नाम की भेल?
हमर नाम पूजा भेल।
अच्छा पूजा भेल ठीक छै, हमर नाम हमर नाम मेनका भेल।
अहाँ कतऽसँ बाजै छी?
हम राचीसँ बाजि रहल छी अहाँ?
अच्छा
अहाँ कतऽस बाजै छी
हम ने तब हेलो
हेलो।। हेलो
हेलो हेलो
आवाज नहि आबैया?
हेलो
आवाज नहि आबैया? हेलो, ततय
हेलो बात बात
आवाज नहि आबि रहल अइ? हेलो, आवाज नहि आबि रहल अइ
ओ पुण्य
हेलो हेलो
हेलो
आवाज नहि आबैयै